गोर लगई छी दीदी
हँ खुश रहू दन्दनाइत रहू ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँसभ ठीक छी
हँ हमहुँ सभ ठीक छी की की सब होइ छै
अखन तऽ किछो नइ तुरन्ते खाना पीना खा कऽ निश्चिन्त भेलहु हे
अच्छा अखने निश्चिन्त भेलहुँ हँ अहाँके भऽ गेल सभटा काज राज आय तऽ ब्राह्मणो हेताह
हँ हँ आई नोत छै न ब्राह्मण के
किनका देने छलियै ने नोत
हमर ननेद छथिन न
अच्छा
तिन हँ तिनकर दियादनी छथिन हुनकर बौए के देने रहियन नौत
अच्छा हुनके बौआ के अहाँके ओ अपने गाँंवाली छथिन ना
नहि हँ बिलवार के छथिन ओहो
अच्छा तो हुनकर
तऽ हुनके हँ हुनका दूगो बौआ छनि न दुनू के जनऊ भऽ गेल छैन
अच्छा
तऽ उएह हुनके के देने रहियैन
की कीसभ बनेने छलहुँ
जलखै मे बनेने छलहुँं दालि भात भिंडी के भुजिया आलू परवलके सबजी हँ
जलखै मे किया एतेक आइटम बनेलहुँ
मतलब खाना मे बनेने
भोजनमे भोजनमे ब्राह्मण के की देलियैन हे
ब्राह्मणके उएह दालि भात आलू परोड़के सब्जी भिन्डी के भुजिया तरुआ पापड़ चिप्स चरो आलू के भिण्डी के परोड़ के
अच्छा एहि सबके तरुआ बनेलहुँ हेँ नै
हँ
दहियो चीन्नी हेतै
दहियो चीनी छलो अखने खा कऽ कनी काल मे गेलखिन हे
फेर दक्षिणो देने हबैन जनऊ सुपारी
हुँ जनऊ सुपारी देने रहियेन
अच्छा हमहूँ छलियैन हेँ झाजी के नोत देने हमहुँ छलियै व्रत मे न
हँ हँ
तऽ हमहूँ बड़का झाँजी के देने छलियेन हेँ नोत
अहाँ की सब बनेने रहियै
तऽ हुनका तऽ भात सँ नय एतेक लगाव रहै छैन तऽ हम बनेने छलहुँ हेँ पूरी आलू परोड़ केरा कदीमा एहि सबके मिला अहाँके डालना सब्जी बनेने छलहुँ हेँ तरकारी
हँ
और अहाँ के ताहि के बाद खीर बनेने छै हु हँ हमरा हाँ तक फेर हुनका बड्ड नीक लागैत छनि
अच्छा
हँ तऽ उएह पूरी सब्जी खीर आम दही चिन्नी बुझलियै आ पापड़ पापड़ सेहो छलैया
हँ हँ
तऽ हम तऽ इएह सभ देलियनि फेर जनउ सुपारी
हूँ
जे होइ छै दक्षिणा जे अहाँके मोन मानैया जे हुनकर अंश मे जे दक्षिणा छनि से किछ दक्षिणा
हूँ
तऽ ई सब लऽ कऽ देलियै ने अखेनै खा कऽ गेलत अपने खा कऽ गेलथि हेँ आधा घंटा पहिले तहन फेर हमहूँ खेलहुँ पीलहुँ तऽ कहलियै देखिये बौआ की करै छै तऽ नीक केलहुँ अहीँ फोन कऽ लेलहुँ है हम करहे‌ वला छलहुँ है अहाँके तबेमे अहाँ कहिये लेलहुँ
कोनो बात नहे
हँ बौआ ठीक यइ
हँ बओ ठीक यै अखने ओकरा कोरो में रखने छी सुतेलों है अखनी सुतल हे हँ तुरन्ते सुतलखिन हे कोरेमे
ई सबटा नाटक बाज भऽ गेल ये नाटक बाज दुनिया के भए गेल छै ने बौआ
हँ
हँ अहाँके साग पात तोड़ो अबैया कि नहि गाँवमे
एक बेेर तऽ गाँवमे तऽ हम बहुत कम रहल छि पर जे हँ एक बेेर हमर छोटका भाईजी के बियाह भेल रहै ने तऽ हुनके बियाहमे हम
हँ
नहि हँ तअ हमर जे भाईजी छथिन काल्हि बियाह भेलै हुनका बियाह मे दीदी सब साथे हमर जे दीदी सब छथिन सब साथे जइए हँ तो उहै मे
तब भाय जे जान अहाँ साग तोड़ने नहि देखियैतै नेहियाक आ तऽ अहां के होइत हैत ई साग के मूड़ी केना खोंटे छै ने
नहि तऽ दीदी सब छलखिन न तऽ ओ सब बतेलखिन जे एना एना तोड़ू तऽ फेर हुनके देख कऽ हमहु तोड़लियै
तऽ भेल एको मुठ्ठी तोड़ल कि नहि कोन साग तोड़य गेल रही खेसारी की बथुआ
नै ओइ टाइम मे दिसम्बर के टाइम रहै ने
आ त कोन साग तोड़ गेल‌ रहिये ओ टेम में
पटुआ साग
पटुआ सााग
हँ
अँ यइ अहाँ पटुआ साग आ खेसारी सागमे फर्क नहि बुझैत छियै
अच्छा खेसारी साग हेतै तहन
त ने दिसम्बर महिनामे कतहु पटुआ साग भेटत ओहि सभ समय में तऽ खेत खैसारी साग होइ छै
तऽ उहै शायद खेसारीे साग त कोन होता हम गाँवमे ग गाँंवमें हम बेसी रहल नहि ने छियै तऽ जहिया रहल होतैया बेर गेले रहो
चलू बढ़िया य लेकिन तोरअ आबि गेल ने ओकर मुर खोटे छलियै कि गाछै उखाड़ि लय छलियै
नै मूड़ी खोटै छलियै
और बथुआ साग तोरो आबैय
नहि ओ नै तोरने छिये
चलू तहन तऽ बढ़िए यइ अहाँके नै
हू
लेकिन हम सब तऽ भाय हमरा सबके तऽ बड नीक लागल यै गाँंव मे हम सब तऽ गांव में खोंच में फरोक में खेसारी साग तोड़ले गेलों खोइछामें रखने गेलऊं
त
खोंइछा मे रखने गेलहुँं आ जहाँ खोंइछा भरि गेल तऽ जाक अपन जे कपड़ा लऽ जाय छलहुं हे साल ओहिमे बान्हि के राख आ देखैत रहितियै केओ हमर साग तऽ लैया नै
हँ
हँ लेकिन अथी कऽ दै जाइ छलैया सभ चोराइयो लै छलै एक दोसराके
हू
हँ एक दूसरा के चोरा लै जाइ छलैया तै दुआरे पोटरी गइठ गिट्ठो बान्हि बान्हि कऽ राखै छलहुँ हे तऽ आब देखियौ की छै नै छै आबक समय मे तऽ बड़ फर्क छै ओ समय मे खेसारी साग के तोड़नाइ सभटा रखनाइ सब छोड़ी एक आपस मे सब बहिना सब बात केनाइ जे तू जेभी आऐे खेसाड़ी साग तोड़लै तू जे भी आऐ खेसाड़ी साग तोड़ेलै तेना क जाइ जाइ छलियै हमसभ बुझलियै आ जिनका नहि कहितहुं तऽ लिय अगिला बेर आब झगड़ा करू
अच्छा
बुझलियै
हां
हँ बड बड नीक लगै छलै गाँव घर मे तो जे नीक लगै छै नैहिरा में ओ सासुर मे कतऽ सासुर मे ओते नै सासुरमे तऽ लोक बन्हाउ तऽ इहै छै नैहरा सासुर के सुखे किछु अलग छै तैं किया कहै छै लोक नैहरा आ सासुर
हँ ओ तऽ छैहे
छै हे तऽ आओरो सभ अहाँ कहियौ अहाँ सभके घर परिवार में की कतऽ की सब भऽ रहल यै बियाह उपनयन सब ये की नै
हँ उपनैन छैन अग अगिला साल छै हमर ननैद के बौउआ सबके
कहलहुॅं हेँ ऐ महीना मे
ऐ म महीनामे नै छनि ककरो अगिला साल छनि अगिला सालमे हेतनि
अगिला साल छनि अगिला साल किनका हेतनि अहाँके ननैद बेटा के
हँ दुनू बौउआ के छनि
अच्छा अगिला साल करबै टा करथिन दिन तका गेलै
दिन अखन नै तकबेलखिन हे आब तऽकेथिन गाँव गेल छथिन न उहै लेल हुनकर रिश्ते हँ हुनकर पित्ति छथिन न पिति ससुर छथिन तिनकर बौआ सबके सेहो छलै जनेउ तऽ वएह उपनयन मे गेल छथिन त ओते अपन दिन तीन तकेथिन
ओते त् अच्छा तऽ एहि बेेर दिन तकाइए के एती
हँ गेल तऽ छथिन उएह लेल जे अपन ओहो देख लेब उपनयनो किछ दिन गाँंवो मे रहि जायब
बना लेने छथिन नै
हँ बौओ सब पैघ भो गेलै केना फेर अखन भऽ जेतन तऽ ठीक छै फेर आगाँ नहि भऽ पाबै छै ताहि दुआरे कहलखिन जे कइये लेब
तऽ हुनको दूटा बेटे छनि ने बढ़िया छनि अपन कऽ लेती तऽ निश्चितो भऽ जेती एहि के बाद तऽ हुनका एखन काजो नहि रहतनि काजो रह तनि बेटाके बियाहे
हँ बेटाके बियाह हेत तऽ ओहिमे तऽ एखन बहुत समय छनि
हँ तऽ कोनो नहि ताबै तऽ एहि पर्सनली काजसँ अपन चेनो तऽ भऽ जेती
हँ सएह सब आओर अहाँ कहू
आओर सब हमरो सब ठीके अइ बढ़िया अइ कह सएह सब यै आओर सब की कहू तऽ ओएह सब बात अइ
तऽ घुमै फिरै छी कि नय
घूमय फिरय लए एखन नहि गेलहुँ हेँ कतहु बच्चा सभके तऽ अपन एखन इसकुल सबके के छुट्टे छै अखन नहि गेलहुँ हेँ कतहु
आब तऽ बौआ सब के स्कूलो खुजत
हँ आब तऽ इसकुलो खुजत आब देखियौ अगर रहतै गंगा मैया के इच्छा त भैयत तब भाय हरिद्वार में नहाय आब हुनकर इच्छा पर छै आ अपनो मोन पर छै
अच्छा
हँ जे मैया के इच्छा होइन आ भोला बाबाके तऽ अपने होइया जे प्रोग्राम नहि हयत तऽ कनि जा कऽ गंगा नहा एबी तो
नहि सही छै
आब देखियौ की होइ छै सभटा लिखल पर होइ छै ने
हँ ओ त छै
लिखलाहा पर हँ आरो सब कहियौ त बच्चा अहाँ के सुत रहला ने एखन
हँ तुरनंते सुतेबे केलियै नीचा मे कहाँ रखने छ कोरे में छथिन
हँ हमरो बच्चासभके की कहू हमरो बौआसभ एखन घरेपर रहैए अपन जे काज राज होइ छनि से करैत छथि आ सुति रहैत छथि भरि दिन भरि रति लेकिन छुट्टी मे बौआ सभके खाली सुताते छनि
बौआ सबके ट्यूशन के टीचर जे छथिन ओ बड़ा घूमै छथिन आइ काल्हि
हँ आई काल्हि बड़ा घूमै छथिन ओ गेल छलखिन आ कहाँ दुनू उम्हर कतहु बाहर गेल छलखिन हे दिल्ली दिल्ली गाँव सबसँ बाहर गेल छलखिन केना मनाली दिस केा घूम गेल
हँ देखलिन हैं
पहाड़ जे होइ छै ने ओ पहाड़ ऊपर चढ़य ल गेल रहथिन त अधे रास्ता चढ़लखिन त क पहाड़ सभ पर जे ऊपर चढ़ै छै त ओ ऑक्सीजन के लेवल कम भऽ जाइ छै ने शरीरमे
हँ हँ
हँ त ऑक्सीजन के लेवल कम हुए लगले ओतुका ऊपर मे किया त ऊपर में के आदमी पहाड़ सबके ऊपर जादा त गाछ वृक्ष न ओते रहै छै हँ ओह सबके ब हँ ओहने जगह पर घूमे ल गेल छे
ओ त फेर साँस लेबै मे दिक्कत होबे लागै छै ने
हँ त ओहने जगह पर गेल छलखिन खिन हे आब आबि गेलखिन आब त पुछलियनि जे के केहन रहल तऽ कहलकै बड़ नीक रहैय लेकिन भाय ऑक्सीजन सब के कमी हुआ लागल
अच्छा एलखिन ओतऽ सँ घुइम कऽ
हँ कहिया नइ एलखिन कहिया नहि एलखिन आब तऽ बच्चो सबके पढ़ब लेल अबै छथिन
अच्छा वैह फोटो सब देखने रहियैन
हँ त वहैय वला बात य आइ काल्हि त लोक कोनो चीज लगाउ तऽ मोबाइल सभ टा देखा दैय छै
हँ
मोबाइल पर सभटा भऽ जाइ छै तऽ उएह छैन माँ खेली अहाँके
हँ हुनको काइल छलैन न व्रत
हँ ओ त करैत छथि महिना मे जहन दुनू त हुनका त हेबे करतेन
ओ हँ खेलखिन ब्राह्मण खेलथिन तखने ओहो खेलखिन हुनका खुएला के बाद हुनको देलियैन तऽ ओ खेलखिन सब गोटा खा लेलौ बस झाजी टा नहि खेलखिन ह एखन
अच्छा झाझी नै खेलक है तऽ सेह सभ छै कोनो बात नइ खा लेथिन ओहो हँ ओहो खा लेथिन अपन हुनको काम त घरे सँ हेतैन
हँ घरेसँ काज होइ छैन हुनकर
हँ त बढ़िया छै न अपन जहन हुनकर टाइम के रूटीन हेते ताहि हिसाब सँ अपन खा लेता
हँ उहै छैन जे खाना ओ दिन मे लेट खाइ छथिन
हँ
सएह सब
कोनो नहि छै और माँ सँ गपशप होइ यऽ माँ सँ गपशप होइ य कि नइ
हँ होए य आइ नइ भेले अखन तक
नाइ आय नइ केलखिन अखन तक हम त अपने छलहुंँ है काम सब मे लागल अखने बिसलो है
ह
कहलनि देखै छियनि बात
नहि नीक कलहुँ नहि जहन कखनो फुुरसत हुए त माँओ सँ गपशप कायल कड़ब
हँ हँ करैत छी बौए सँ बात केलौह
हुनको तऽ अहाँ एकेटा बौआ छियै हुनको होेत हेते नऽ बौआ केना य सासुर मे नै अइ